हल
जय झूलेलाल अे मड हलो
हलो
ॿियो कीअं आयो, आवाज़ु अचेव थी?
हा मांखे अचे थी, तव्हांखे अचेव थी मुंजी आवाज़ु?
जी- जी अचे थी, मौसम ख़राबु आ न हिते ॾाढो।
तहां काथां आहियो?
अस मां छत्तीसगढ़ मां, अंऊं तव्हां?
मां एम पी अ मां।
अच्छा, एम पी अ मां!
हा
एम पी में त ॾाढो सुठो थींदो आ हरे माधव जी वर्सी, ॿुधो आ।
हा इ मां हाणे अॻले साल थींदी न। घर वारा वेंदा आहिन, मां न वेंदो आं
अच्छा, तां छा कंदा आहियो?
कम, मां जॉब कंदो आयां।
अच्छा, केड़ी फील्ड में जॉब कंदा आयो?
रेडिमेट सिलाई।
अच्छा-अच्छा! ॿयो घर में केर-केर हन्, मां ट्यूशन पढ़ाईंदी आयांं। टीचिंग जे न-न बारन खे भी, कॉलेज वारन जन खे भी। पो तांजे घर में केर- केर तव?
असांजे घर में ॿ भावर, मम्मी-पापा। तहांजे घर में?
अच्छा, असांजे भी इते मम्मी-पापा मांजो नंढ़ो भाव अउ मां।
हा रोटी वोटी थी न न मांजो हिंमल न्
हाण माइट्यू त थियण दुखिंयो थी वयूं
हां एजकल त ॾाढों घट थी मिलन क लगभग सभीन जी थी वेंदी औं रोटी वोटी थिव् तहांजी?
बस हल्ले ती पई बस रोटी भी
अच्छा टाइम त थी वयो आ न हाणे अगते ॾाढों साॾा चार त थयनि ई ता
तहांजी थी वई तव रोटी?
न बस हिंमल थींदी ख़बर त अथव सिंधियनि जे घर में सभ धीरे-धीरे देर सा ही थींदो आह
ब्यो तहांखे भा वेंदा हूंदव न बाहर घुमण वुमण? काॾे चों हल लाए? अच्छा बारिश बारिश जो मौसम आ त माणू निकरे भी घट ई थो न
ॾिसउ तां अगले सन्डे काथे जो प्लेन तो ठऐ
हा हिंमल त हाणे माणू त वञे ई तो काॾे न काॾे अउ बारिश जो मौसम आ त थोरो मिॾ भी थो वञे
सोचो आ अगले संडे उमरिया वेंदूम घुमण लाए
अच्छा वन्नों वञ
जंगल घुमण छां कयू इए त ॾींह आहिन हिंमल बेस्ट लव लाइफ इज बेस्ट लाइफ
अच्छा ब्यो बुधायो तहां कुछ नयो
बस हले थो पयो ग्राहक मोटन था पया बस दुकान में छा गालांयू
हा इयो भी गाल सही आ सभीन जो कम पहिंजे में पहिंजो ही आहे की सभ बिजी आहिन पहिंजे में
बयो तंहाॼो पप्पा छा कंदो तव्?
पप्पा जो दुकान आ किराने जो असांजे और तहांजे इते?
पप्पा भी जॉप कंदा आहेन
अच्छा हा सभीन जो पहिंजो पहिंजो आ अजकल कोई कुछ थो करे कोई कुछ थो करे अउ अॼुकल्ह हूअईं भी माणू सिन सिंधी गालाइन घट था इन ई जरिए कम से कम सिंधी गालाइन तथां माणून खां जुड़न था
अजुकल्ह घर अजकल जेके घर वारा आहिन चाहे कहिंजा भी घर वारो ओतरो उहो न कमाइंदा पहिंजी भाषा खे न वधाण लाथा चाहेन
हा तॾहिं त अॼुकल्ह माण्हू ॿियो कुझ सोर्स थो ॾिसे भाषा वधे कुझु थिए अॻिते थिए नथो हा हिन ही कम से कम हिनन ई माध्यम से माण्हू हिनई हा हिन ई जे माध्यम सां कम से कम माण्हू ॻाल्हाए त थो सिंधी में ॿार बि था जुड़नि घर वारनि खे ॾिसी ॾिसी
उहो त आहे न भई पंहिंजी भाषा मातृ भाषा ते वधीक सोचॼे
हा तव्हां आया आहियो कॾहिं चक्कर भाटा हिते बिलासपुर चक्कर भाटा रायपुर
हा हा आयो आहियां न
अच्छा त पोइ चालीहो बि ॾिठो हूंदुव। ॾाढो सुठो ॾाढो सुठो चालीहो थींदो आ न हिते सभिनि खां सुठो बाहेरिन खा बि
गुरुनानक जयंती में प्रभात फेरी बि त फेमस आ बिलासपुर जी त ईंदो आहियां न
हा ॿियो ॿुधायो
न न बिलासपुर
अच्छा हा सभिनि जा रिश्तेदार त हर जगह काथे किथे न किथे रिश्तेदार त आहिनि ई आहिनि हाणे हिते हर जॻह सभिनि जा रिश्तेदार फैलियल आहिन हा उहोई त ॻाल्हि आ न सभिनि जेा रिश्तेदार बि आहिनि माण्हू ॿाहिरि वञी हा
साल ॾेढ साल में ईंदो वेंदो रहंदो आहियां बिलासपुर
न न सुठी ॻाल्हि आ न ॿियो ॿुधायो कुझु नयो जी
जेंह महिल साल थिएन पोइ अचेन कल भाउ आया आहेन
अच्छा चकरभाटा में ॼरूर ॾिसण वरी साइड में थींदो बि आहे न चालीहो
हा हा
हू ॾाढो सुठो ई थींदो आ
हुते त ॿाहिरो- ॿिहिरो माण्हू बि ईंदा आहिनि कोई काॾे वेंदो आ कोई काॾे वेंदो आ त। हा न
हैलो आवाज़ नथी अचे व छा तव्हांखे
अच्छा हैलो लॻे थो नेटवर्क थोड़ो घटि तव हुन साइड हैलो आवाजु अचेव थी हैलो हैलो लॻे थो आवाज़ ई नथी अचेव न
हैलो आवाज़ु अचेव थी तव्हांखे हाणे
हा एॾी देर खां त न पई अचे
हा नेटवर्क इशू थो हले न हिनमहिल मौसम ख़राब आ न हिते
हा न न ईअ बाक़ी आवाज़ु अचे पई बसि तव्हांजी न पई अचे
हा
हा तो कम हूंदोव न?
न जस्ट रोटी खाई करे उथ्यिम हाणे।
हा हाणे हिनमें चवंदा आहिन माण्हू ॻाल्हाइनि था
हा
त कुछ त कुछ न कुछ टॉपिक त खपे न ॻाल्हाइण लाइ
हा उह त चवण वारा माण्हू त चवंदा रवंदा अहनि न।
हा चवण न, चवण वारा माण्हू त चवंदा आहिन लेकिन असांखे हिन में ॻाल्हाइण लाइ हिन लाइ चयो आह की माण्हू हिनखे सिखनि कोई ॿुधे कोई करे कोई सिखे इन लाइ इहो एप ठायो वियो अंव हिन में अगर माण्हू टॉपिक में न ॻाल्हाई तो चुप रहंदो त काथे ई जन्म बि ॾिसंदा?
हा उहो त आहे
हा वधाइणो पवंदो न, कम से कम थोरो
हा, ॿियो तंहा कॾहिं ता, ॿियो तहां कॾहिं था कयो वियाऊं?
बस जल्दी
हम
हा--स
गोो़ले रखियो हूंदोव न कोई न कोई
हा हो त हाणे, भॻवान जी मर्ज़ी हूंदी आह
ह त गोले त रखो
हा अॼुकल्ह माण्हू ॾिसो था लॻभॻि माण्हू ॻोल्हे करे ई था कनि बाक़ी हले काथे थो ज्यादा
हा
हा, अॼकल्ह पाण ॻोल्हे करे जी
सिंधी गोो़ले रखियो थव अदर काश
न न सिंधी त सिंधी सां ई लॻभॻि कंदा एन अदर कास्ट बि कंदा आहिन लेकिन ॾाढो घटिह अॼुकल्ह ॾिसु त था ज़्यादातर सिंधी सिंधी पाण में ई ॻाल्हायनि था।
न तव्हां ॻाल्हाइण लगो था न तव्हां लव मेरिज आरा आहियो।
हा
तां लव, तां लव मेरिज वारा आहियो ॻाल्हाइण में लॻे थो न
हा न न ठीक आ न हू त सभिन जो पेंजो पेंजो आह। ॿियो ॿुधायो तां?
सब बढ़िया बस हले थी पई ज़िंदगी
अच्छा, ॿियो काॾे था सोचियो हाणे वञण जो?
तांजी हेबिट छा सा थव?
बस पढ़ाईंदी अहियां ॿारनि खे थोरो घणो ॿाहिर घुमणु
हा
जी अ मां पढ़ाए पढ़ाईंदी आहियां त मां पढ़े पढ़ां बि पई न पहिरां हिनमल थोरो पढ़ाएण छॾियो आ। की ॿारनि बि पढ़ायां थी त, जी
छा पिया पढों तव्हां पहिरो?
मां गवर्मेंट एक्ज़ाम जी पेपर ॾियण लाइ सोचियो हुयो की पढ़ां अंऊ पेपर ॾियां ऐं बस मंता ईअं निकरे ईअं थींदो आ न की माण्हू कोशिश त कंदो आह।
हा न सही त आ।
हा थी वञे त माण्हू जो च लॻंदो आ न की हा अञा सुठो थे तो
हा, न उह त सही आ न ब जी डेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट उहे बि घुरनि था पिया सभु कोई
न उहो ई तॾें लॻंदो आ की हा थोरो सो माण्हू वधे अॻिते करे।
हा,
हा हुनमें छा ई माइनस आ सभु त प्लस ई आ। ॾिसंदव त, हा।
भाई, अॼु जी डेट में जनरल माण्हू खे गवर्नमेंट जॉब मिले इअ त तोरी ख़ुशी जी ॻाल्ह आ न। हुन खे थोरो घटि मिलंदी आ छोकी, भई। माण्हू अगरि केपेबल हुजे करण लाइ, त भई करे न, छो न करे। पोयां छाजे लाए हटजे।
बसि तॾीं आ न की माण्हू कोशिश, कोशिश त करे कंहिं ॻाल्हि लाइ।
हा।
ह तव्हां बि पढ़िया हूंदव न।
हा। हा मां बि जी ॿारो कयो आ।
अच्छा, न न सुठी ॻाल्ह आ अॼुकल्ह पढ़ाई कनि त त पढ़ाई वेस्ट थोरी थी वञे चाहे बिज़नेस हुजे चाहे जॉब हुजे माण्हू कंहिं महिल बिज़नेस बि पंहिंजो करे तो धीरे-धीरे
न उह त सही आ लेकिन खबर त अथव सिंधियुनि में सिर्फ़ छोकिरियूं पढ़ंदियूं आहिनि छोकिरा पंहिंजे जॉब जे पोए तां
हा धंधो, धंधे जे पुठियां ज्यादा ॿुधो आ।
हा, उए चवां तो, पंहिंजे धंधे ते पहुता हलंदा आहिनि न हे सब ऐं सही बि आ ख़ैर। हा हा, मां बि कुझु टाइम में बस खोलदुम, गोला तो मां बि हिनमल पेंजो
अच्छा।
मिली वियो त तूरंत
हा! सभु पेंजो कम माण्हू कन ही था न पेंजे में केतिरो बि माण्हू जॉब करे, आख़िरी में पेंजो त पेंजो ई कहलाए थो।
अॼुकल्ह किराया बि त महंगा थी विया आहिन मिलंदा आहिन। भाई ओतरो खर्च बि त खर्च बि निकरे।
हा इहो त ॻाल्ह आहे त पर माण्हू कोशिश त करे थो न आख़िरी में।
हा,
कोशिश कंदो, तॾीं त वधंदो पो अॻिते।
जॉब्स निकिरे त भई माण्हू अॻिते वधे बि न।
बसि उहा ई ॻाल्ह आ, थोरो सो करिणो पवंदो आ हर माण्हू खे।
हा। पो धीर-धीेरे